हँ की करै छीही
किछु नहि नास्ता करै छी
ओ भोरे भोरे तय बड पैन भेलेल उए
हँ आयखूब पइन भेलै मुसलाधार तने मेघ सब चमकैया जेना होइ छै जे भगवान अपनेमे युद्ध कऽ रहल छथि
हँ आइ बड्ड पइन भेलेया मूसलाधार बारिश भेलैया
सब इंन्द्र धनुष चला रहल छै तनाही आइ मेघो चमक रहल हे
हँ खूब भेलै आ एना आब कदबा हेतै हते हँ कदवा बाड़ी सब हेते बियाा सब रोपेते से वालला पानि भेल हे
हू
आओर क
आओर की सब करै छैं
नहि किछो हम तऽ एखने उठबे केलहुँ हेँ पइन होइ छलै तऽ भोरे नहि उठलहुँ अखने लेटसँ उठलहुँ हं आब अखने ब्रश केलहु हें आब किछु खेबौ तू किछ खेले की नहि
हम अखन बादाम आ गुड़ खा रहल छी ओहिस बॉडी बनय छै
ओ चल तहन तऽ तू बॉडी बनो बड्ड सुखा गेल छैं
हू नहेलौं हैं भोरे पूजा पाठ केेलहुं हैं आब नास्ता भऽ रहल छै गुड़ आ अथी चना
अच्छा
धन कै की सब पड़ै छनि
नहि किछो अखन बैसल छियौ देखै छियै देखै चीने कते मौसम खराब छै बड पइन भऽ रहल छै
ओ इम्हरो खूब भलैय अपन
हँ तते भोर से बिजलौका चमकै छै होइ छै घर टूट के गिर पड़ते
उएह तऽ कहय छियौ जे भगवान अपने मे युद्ध कऽ रहल छथिन तऽ कहे छथिन मनुष्यो किया रहल शान्त ओकरो उठाकऽ राखी
हँ आओर कह कखन उठले तू
हम तऽ चाइरे बजे उठलहुँ
पूजा पाठ भऽ गेल आउ
हूँ पूजा पाठ भऽ गेलै
हँ बाथरूम ताथरूम तोरा भऽ गेल छौ
हँं सब चीज भऽ गेल छै
अं
आओर कही आओर की सब करै छ
किछ नहि तू घुमय ला कतऽ गेल छे कि नहि काल्हि
कायल कहाँ कतौ भरि दिन गर्मी तते रहै घरेमे रह तऽ अखन जे पानि भेल उएह देखी साँप सब कते घुमि रहल छ
ओ
एकटा देखलुय साँप एते बड़का गहुमन छलो जे मत पूछ एकटा गाछ छले फूलक गाछ ओहि पर लटकल छै ले हमरा सब के बहुते गाछ सब छै कटहर के गाछ कटहर जखन फड़ल छउ मत पुछ गाछ में पूरा लुधकले छै
लीची नीक लगै छौ कि नहि
हँ लीची तऽ खा ओ पी कऽ हमसब हेगमुद देलियौ खूब लीची खेलों
हमरा सबके तऽ अखनो तक फरले छै की कहियौ
अच्छा अखन तऽ अच्छौ हए
हू
तहन तऽ खो तू सब हमरा सबके तऽ आब सत गेले ओना हमर सब के सबस लास्टिंग बे लीची होइया त तैयो तोहर सबके छौ तऽ खो खूब लीची और की कहियौ हं
अय बहुत एबे लीची फरल छौ एते मीठ लीची छौ की कहियौ
अच्छा
हूँ तहन कहि की सब करै छें घूमय ला काल्हि उपलैन छलौ तोहर सबके गाम मे
हां हमर गाम मे एखन कहाँ छै उपनयन एखन एम्हर एकोटा उपनयन नइ छौ अइ बेर आब अगला बेर हमर एकटा भैयारी के हेतौ
ऐं
अगला बेर एकटा हमर भैयारी के हेतै
ओ हम तऽ गेल छलिअइ एकटा उपलैन मे घुमै ला हूं उपलैन मे गेल छलौं हें तऽ बहुत चीज मिलल
हँ
कै टा सही भेलौ तोरा तहन कह की सब करै छें
आँ
की सब करै छें
नइ किछो
हूं
तू कहि तू की करै छें
घुमय लऽ कतऽ कतऽ गेल छला
कहाँ कतौ गेल छलहुँं घुमय ला
हूं हमसब गेल छलौं घूमय लए कनि मंदिर सब पर गेल छलौं काइल्ह घुमैला उपलैन मे
तबऽ पूजा छलौ हमर टोल में सत्यनारायण भगवान के ओय ओइमे गेल रहियो गीत सब गेलियो परसादी सब भेटलौ बड नीक परसादी सब सुज्जी के परसादी फेर चोरठ फेर मलपुआ फेर लड्डू चौरठ चौरठ मे चाउर रहै छै गुड़ आ गुड़ दऽ देलियै चीन्नी द कऽ ओकरा पूरा मइथ दियऔ केरासब दऽ दियऔ पूरा एकदम ततेक मीठ लागत जे मत पूछू बड्ड नीक लगै छै आ भगवानके सबसँ प्रसिद्ध उएह छनि
आ मलपुआमे की सब दै छी
मलपुआ मे आंटो स बना सकै छी नइ तऽ लोक अपन अथि ह आटा मे गूड़ द देलक ते अथी गुड़ दऽ दै छै और अथी रिफाइन दऽ देलक सनलक आ फेर मलपुआ बना लेलक
ओ पूजामे कोन कोन गीत होइ छनि कुन कुन भगवानक पूजा होइ छनि
अं भगवानक पूजा सब भगवान के होइ छनि सत्य नारायण भगवान के गणेश जी के महादेव के महादेव बनवेल जाय छै तऽ महादेवो के होइ छै और फेर अथियो होइ छै उ ब्राह्मण बाबू के गीत होय छैन महादेव के गीत भगवती गीत सब गीत होइ छै जकरा जते मोन भेल ओते गेलक फेर कथा होइ छै फेर आरती होइ छै फेर चनगोरठ मिलै छौ फेर
हू मु सब गेल छलौ हें काल एकटा अथी छला उपनैन छला आ देखियो आई हैत त हैत पूजा एकादिशो यज्ञ छला काल्हि तऽ आइ भोज भात होयैत
हँ
काइल्ह तऽ नहि उपलैन छलै दू टा हमरा गाममे छलए उपनय आ दूटा एकादाशी जाग छले आइ आइ ओकर भोज अछि तऽ जायब खाय लय
चल तहन तऽ तोहर बढ़ियां छौ एकाशी जाग के भोजो खो खूब मोनसँ
ह्म
तोरासके तऽ लोटा नहि भेटतौ
नहि ओना कपड़ा भेट सकैया हम्म
तहन तऽ ठीक छौ
तहन कही की सब कर
ओर कहाँ किछो कहाँ किछो खिड़की की लग ठाढ़ छी देखे छियै पोखरि मे माछ सब बड कुदि रहल छौ जाल खसले ने तऽ माछ से सबटा मरै छै ओना ओना एते बड़का बड़का बुआरी सब छौ सोड़ा सब कमलकांट गिलास कप बड छै हं रै गरे च मरचुन्नी ईसभ सभ माछ रहैत छै खूब बड़का बड़का
हू तहन घुमय लए गेल रहे मधुबनी
अखन कहाँ गेलहुँ मधुबनी आब जायब घुमय फिरय लए कनि देखै छियै इम्हर अथी वातावरण सबसँ मधुबनीमे हमर मौसी रहैय और औरो टोल के बहुत आदमी सब छथि बगल के एकटा कक्का रहै छथि
हम्म
सब रहे छथि दीदी रहै और फेर दू चारिटा और सम्बंधिक सब छथि से सब छथि हमर पीसी रहै छथि झंझारपुर मे हुनकर घर छनि खूब बड़का बेटा दुनू अफसर छन्हि पुतहु दुनू अफसर छनि अपने दीदी घर में रहे छथि पीसो जी अफसर छथि त अपन पूरा घर परिवार चले छनि तीन गो पोती छनि
ह न एक सए आठ साल के छथिन
वाह तहन तऽ ओ शतक पुरा देने छै
ह्म एक सो आठ हुनकर नाम हमसभ मन्त्रा रखने छी हुनका हम नाम रखने छियनि मंथरा
अच्छा सीताराम भोरे भोरे ईसभ नहि बाजू आइ तखन तऽ भोरे भेलै दादी सबके नहि कहियौन ई सब बात लोक प्यार से कहै छै ने देखियौ दादी भेलथि केओ आठ साल जीवलक केओ एक सए दस साल जीवलक जते भगवान हुन कर आयु देने रहथिन तते ओ जीबे करथिन आइ के लोक के देखे छिय पुराना जमाना के छथिन तैं न आइ के लोक के देखबै जे जनम होय छै आ साइठ साल सत्तर साल ओकरा ले बहुत भऽ गेले तइ दुआरे दोसर के एना नहि मनबियौ जे मरि जेतै जल्दी कहियो सब जीवै पुराना जमाना के आदमी रहतै तहन न थी हेतय
कथी
तहन न अखन रीति रिवाज सब सबटा बुझबै पुराना जमाना के आ निये ने रहतै तऽ रीत रिवाज केना बुझबै
हं से तऽ मिथिलामे बड्ड रीति रिवाज होइया
हँ तहि दुआरे दादी सब छथि तऽ हुनका सबके अथी करियौन
हं हमरा जे करतै तोन कही की सब करै